हलो- हलो, जय झूलेलाल।
अचेव ती?
हा- हा जय झ, कीअं ठीकु आहियो?
हा- हा बढ़िया, तां ॿुधायो?
हा, असां ठीक आंयू।
अच्छा, खंडवा मां, तां काथां था ॻाल्हायो?
असां, दिल्ली मां।
दिल्ली मां!
हा।
अच्छा- अच्छा! ॿियो ॿुधायो?
ॿियो सब ठीकु, कीअं ठीकु हो?
हा हा, रोटी- वोटी खाधव?
न खाधो त न आहे, अंया दुकान तां ई न आया आहिन असांजा मर्द।
अच्छा, त उह ईंदा आहिन, पो खाईंदा आहयो?
हा -हा, तयारु करे रखी आहे।
अच्छा,? छा ठातो अथव?
दालि -चांवर।
अच्छा -असांजो त बि वई ठहियो आ।
अच्छा, दाल -चांवर ई ठाहियो थव।
हा
सही, छोकी कुझ सम्झ ई न ईंदो आहे न असांजे वेिझे आहियूं।
अच्छा, असां बि वेजी आयायूं। असांखे सम्झ में न ईंदो आहे, छा ठाहियूं छा ठाहियूं।
पोइ बस असां हा, असांजी बसि पोइ दाल थिया, राजमा थिया, छोला थिया।
अच्छा-अच्छा।
इहे ठाहिंदा आहियूं क़डी -चावर थिया।
हा, रात जो चांवर ई चांवर खाईंदा आहियो?
न डेली त न मतिलब अॼ हाणे दाल चाढ़ी तो हुंनसा चांवर थिया। सब्जी हूंदी आहे त पोइ बस।
हा - - हा कंहिंजो कंहिंजो थींदो आहे न, की रात जो मतिलब दाल चावल ॿधियल ई हूंदा अथन खपनि त खपनि ई।
हा हा बसरू वाड़ा ई शौक़ु सां खाईंदा आहिन, वरी जेंट्स बि। वरी फैमिली बि असांजी वॾी आहे न जॉइंट आहियूं असां।
अच्छा अच्छा। तव्हांजे घर मां त ॾाढा जणा कंदा हूंदा। जॉइंट फैमिली तव त, कॉलिंग्स
हा हा - -
अच्छा, केंहिखे कंदो तवा?
मां ॾीं में हिकु दफ़ा कई आहे बस। उहा बि दिल्ली मां ॻाल्हाए पई वरियाडू जी करां थी।
अच्छा अच्छा। तव्हांजे घरां केरु केरु ॻाल्हाईंदो आहे कॉलिंग्स ते?
मां ई ॻाल्हाईंदी आहिया बस।
अच्छा अच्छा त तव्हांजी पंहिंजी ॾेराणियुन वग़ैरह, वग़ैरह खे न ॿुधायो आ।
न अउ हिकिड़ी मुंहिंजी ॾेराणी आ न।
अच्छा-अच्छा।
वॾी उहा आहे नंढी मां ऐं ॿ ई आहियूं।
अच्छा अच्छा।
त उहो मोबाइल थोरो घटि यूस कंदी आ।
अच्छा अच्छा तॾी।
हा हुनजी तबियत थोरी सही न रहंदी आ न त। डॉक्टरन मना कई आहे मूंखे मोबाइल न ॾियोस। तंहिं करे मूंखे मोबाइल घट ॾींदा आहियूं काफ़ी घटि, डॉकटरन जी मना थियल आ। हैलो। हैलो तव्हांजी आवाज़, तव्हांजी आवाज़ कटिजे थी।
अ ते तहासाफ़
हा हाणे अचे थी।
एक्चुली छा हिेते बारिश थी अचे न, त नेटवर्क जो प्रोब्लम आ।
अच्छा बारिश थिए थी? असां वट शाम जो हुई वरी पंहिंजी वई, सुबुह तेस ताईं।
अच्छा! हाणे नथी अचेव?
न न हाणे, न न हाणे न, शाम जो बि थोङी थोङी तई, सुबुह तेज़ लथी।
अच्छा!
हाणे झूलेलाल जो चालीहो अचे थो त वरी बारिशा ई शुरू थींदियूं।
हा सही आ चालीहो अचे तो सोलहां तारीख़ खां तहांजे हिते बि?
हा हा। हा असांज
त झूलेलाल मंदिर आहिन उते?
हा हिते आहिन।
अच्छा!
हम्म दिल्ली में त खोड़ हिंन।
हम्म, मतिलबु हिते खंडवा में त ट्रे, ट्रे चार ई अंन।
ह हा। हा उजाणे बि मू मूसां कहिं ॻाल्हायो त, उ चए पई दीदी की मां खंडुवा कोई ॻाल्हवां थी।
ह
त मां पुछां मां पुछांसि पइ, काथे आ ईयो? दिल्ली जे अॻियां आहे चेंई - न।
एम पी मध्य प्रदेश में आ।
हा हा एम-पी में आ चए पई।
हा, अच्छा, केरु हुई उहा?
उहा, नाम पंहिंजो ॿुधायो त हुअंई माखे, पर मां भुलि वियम।
अच्छा अच्छा, पदमा वगैरह कोई!
हा उन ई माखे चयो कि मां खंडवा को ईं गालावां थी।
अच्छा अच्छा।
त असां कॾी आया न यूं, ॾिठो न आय तंआ दिल्ली
अच्छा, आ दिल्ली न आया आहियूं।
न आया यो तवां बि?
न न।
अच्छा अच्छा।
दिल्ली न आया यूं, दिल्लीअ खां जयपुर घणो परे आ?
दिल्ली खां जयपुर?
हा
हा मां जयपुर ई न वयमई।
न वया आहियो?
न न।
अच्छा मुंहिंजा नानाणाआहिन, मूंखे लॻे थो पंज छह कलाक त हूंदा।
असां उदयपुर वया यूं, ना नागपुर वया आयूं, इंदौर वया यूं बाक़ी जयपुर नाए वियायूं।
अच्छा अच्छा, इंदौर - इंदौर खां थोङो पासे में आ। चार कलाक लॻंदा आहिन, खंडवा खां इंदौर।
अच्छा अच्छा
हा ओमकारेश्वर ॿुधो थव न ज्योतिलिंग जो नालो?
हा हा।
उ असांजे खंडवा में ई आ, जिलो खंडवा ई हूंदो आ हुनंन जो।
अच्छा अच्छा मौसम कीअं हुते हुजे सर्दी गर्मी?
हा थधिकार आहे बारिश थी पए न।
न हूअ वैसे गर्मी त हूंदी न जीअं दिल्ली में एतिरी तेज़ हाणे चार पंज ॾींहं खा हेएॾी तेज़ हेएॾी तेज़ गर्मी हुई जो बस।
हा मतिलब गर्मी ॾिसो कॾहिं गर्मी थी थिए कॾहिं बारिश थिए त थधिकार थी ती वञे।
अअसां वट न कल्ह खां वरी बारिश थिए थी त सही थो मौसम थी वई आ।
हा अच्छा अच्छा अच्छा ॿियो ॿुधायो तांज़ा घणा ॿार अहिन?
हा स्कूल ॿारन जा कल्ह वरी खुलिया तव्हां वट स्कूल खुलिया हूंदा?
हा खुला अहिन न।
हा हा, अच्छा असांजा त कल्ह हिकु तारीख़ो ई खुलिया माखे ॿ अहिन हिकु धीअ, हिकु पुट।
अच्छा अच्छा, बढ़िया आहे न। ॿियो?
ॿियो सभ ठीक आहे।
किथे किथे घुमण वहिल अयो ता?
असां हिते त काफ़ी घुम घुमियाऊयूं। अ--पंद्रहं, सोरहां साल थिआ आहिनि न असांखे दिल्ली मां आये। दिल्ली मां असांखे आये पंद्रहं सोलहां साल थी विया आहिन हिते आये। हलो तांजी आवाज़ कटिजे थी न। हलो हलो, बारिश तव्हां वटि थिए थी न तॾहिं चओ था आवाज़ सही न अचे ती।
आवाज़ हलो, हलो। अचे व ती आवाज़? हलो तव्हांजी आवाज़ न थी अचे पई। हलो - -